नमस्कार कहाँ छी अपने
हम तऽ अहाँके बता दू हम अपना घर पर छी और बताबै छी न अहाँके कहाँ छी
हम अपना रूम मे छियै
अच्छा आओर बताबै छी नऽ अहाँ केँ खाना भऽ गेलै
आ खाना भेले रोटी सब्जी आम खैयले छी
अच्छा
अहाँ हॉस्टेल केँ खाना हॉस्टेले लेखा होइ छै पूरा पानी लेखा होइ छै
हँ ई तऽ बात अहाँकेँ एकदम सौ टाका सही बोले छी हमहूँ खैले - हमहुँ खैले छी लगभग वैसे ही खाना हम खायले छी रोटी, आम फेर खैले छीयै रोटी आम आ फेर भुजिया आलू केँ खायले छी हमहुँ तऽ होस्टले लेखा खाना खाय छी
अच्छा अहाँकेँ फोन बजै छै कोनो फोन करै छै कि
हँ एकगोरा से बात करै केँ रहल छै ई पर तऽ उहे फोन करै छै काट देले छी आब नऽ करै छी एक मिनट आगे बाजू एक मिनट
अहाँ हम बेट करै छी
हेलो हँ अहाँकेँ बाजू नऽ हेलो हेलो